ओ
नमस्कार
नमस्कार मित्र
सब ठीक छै कालही हम मीडिया के बारे मे बहुत विस्तार से पढ़ि रहल छलु आ हमरा बुझायल जे ई केवल समाचार देबाक साधन नहि अछि बल्कि समाजक सोच विचार आ व्यवहार से के गहराई से प्रभावित करैत अछि किया कि ई हर दिन लाखो करोड़ो लोको तक सूचना पहुँचाबैत अछि आ समामाजक दिशा तय कर मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
मीडिया वास्तव मे समाजक एक एहम शक्तिशाली माध्यम अछि जेी केवल खबर नहि देैत छी बल्कि लोगो के सोचने के तरीका उनकी राय आ मानसिकता तक बदलि सकैत अछि एहि कारण एकरा लोकतंत्र चौथा सम सेहो ओ कहल जायत अछि
ह सच कहू तो आजुक समय मे मीडिया बिना जीवन अधूरा लागैत अछि क्यूंकि समाचार शिक्षा मनोरंजन आ जागरूकता सब किछु मीडिया पर निर्भर गेल अछि आ मोबाइल आ इंटरनेट के कारण ई जानकारी सेकें्ड भरि मे पूरी दुनिया मे पहुँचीब जायइत अछि
बिलकुल खास कर डिजिटल मीडिया के कारण खबर गति बहुत तेज भाय गेल रह छै मुदा एहन तेज गति के साथ साथ मिस इन्फोर्मेशन आ फेक व्यूज के समस्या सेहो बढ़ि गेल छै जकरा कारण लोक के सही जानकार कारी चुनब बहुत जरूरी भए गेल अछि
हमरा लागैत अछि जे मीडिया एडुकेशन आब समयक सबसे जरुररी जरूरत अछि क्यूंकि जे लोक सही आ अलग खबर मे फर्क नहि बुझत समाज मे भरम फली सकैत अछि आ एहि कारण हर व्यक्ति के मीडिया लिटरेसी शिखबाक आवश्यक अछि
बिलकुल सही कहलियौ आ एकर अलावा सोशल मीडिया एहन प्लेटफॉर्म बनि गेल अछि जते हर व्यक्ति अपन विचार रखि सकैत अछि मुदाइ स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी सेहो जरूरी अछि ताकि गलत सूचना या नफरत फैलाबै से बचल जा सकै
कहल्हि हम पढ़लहुँ जे प्रिंट मीडिया यानि अखबार आ मैगजीन सब एखनो बहुत महत्वपूर्ण अछि क्यूंकि ई वेरिफाइड आ स्ट्रक्चर्ड जानकारी दैत छथि आ आब बहुत लोग एखनो रोज अकबर पढ़ी अपनन दिन शुरू करैत छथि
हँ मुदाऽब धीरे धीरे डिजिटल मीडिया ओकर स्थान लय रहल अछि किया की मोबाइल पर हर खबर इस्टेट उपलब्ध भए जायत अछि आ वीडियो ऑडियो लाइव न्यूज के कारण जानकारी आओर प्रभावशाली पड़ी जाय
हमरा लगैत अछि जे मीडिया केवल जानकारी नहि देत अछि बल्कि समाज पर गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सेहो डालैत अछि क्योंकि ई लोकक ओपिनियन बनबै तऽ अछि चुनाव पर असर डालैतैत अछि आ कई पर समाजक सोच के बदली दैत अछि
बिलकुल यही कारण मीडिया के बहुत जिम्मेदारी से चलावा चाही याकि एक गलत खबर समाज मे तनाव डर आ भ्रम पैदा कर सकैत छै एहि कारण एथिकल जर्नलिजम बहुत जरूरी अछि
सच कहू तो एंटरटेनमेंट मीडिया सेहो बहुत बड़ा हिस्सा बनि गेल अछि किया कि फिल्म सीरियल आ यूट्यूब कोमेंट कॉन्टेंट लोकक डेली लाफ एक हिस्सा बनि गेल छै आ ई मानसिकता आ संस्कृतिक पर सेहो असर डालैत अछि
हँ एडवरटाइजिंग मीडिया सेहो बहुत आओर असल छै कियाकि कम्पनी अपन प्रोडक्ट के प्रमोट करबा लेल मीडिया के उपलब्ध करै छथि आ एहिह से कन्ज्यूमर बिहेवियर बहुत तेजी से बदली जाय
कालही हम देखलु जे न्यूज चैनल कंटिन्यूअस रिपोर्टिंग करैत अछि मुदा कतेको बार टी आर एफ बढ़ावा लेल सेक्शनल न्यूज सेहो देखाओल जाइतइत अछि जकरा कारण वास्तविक मुद्दा पीछे छुटी जाइत अछि
बिलकुल एहि कारण ब्यवरके एक क्रिटिकल ह अपनावा चाही आ हर खबर के बिना जाचल स्वीकार नहि करबाक चाही ताक सही आ गलत मे अन्तर स्पष्ट नहि रह सक ह
हमरा लगैत अछि जे मीडिया लोकतंत्र के मजबूत सेहो करैत अछि क्यूंकि ई सरकार आ जनता बीच एक ब्रिज जेका काम करैत अछि आ लोगो के आवाज सरकार धरि पहुँचाबैत अछि
बिलकुल सही कहलियौ इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म के माध्यम से बहुत रास भ्रष्टाचार आ गलत काम सामने आबैत अछि जे समाज सुधारमे बहुत बड़ा योगदान देैत अछि
काली हम पढ़लू जे ए आई आ टेक्नोलॉजी मीडिया के ओरा एडवानंस बना रहल अछि जे आब अलगोरिदम यूजर के इंटरेस्ट अनुसार न्यूज देखबैत अछि जे बहुत पावरफुल सिस्टेम अछि
सच कहू तो ई फ्यूचर मीडिया के पूरी तरह बदली देत किया कि पर्सनलाइज न्यूज वर्चुअल रियलटी रिपोर्टिंग आ आर जनरेटेड कॉन्टेन्ट मीडिया के एक नय रूप देत
हमरा विश्वास छी जे आने वाले समय मे मीडिया ओरा तेजी स्मार्ट आ इन्टरटिव बनत मुदा ओकरा साथे रिस्पान्सिबिलिटी सेहो बढ़त।
बिल्कूल आ बदलावमे मानव जजमेंट आ एथिक्स सभसँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत। नहि तऽ टेक्नोलॉजीक मिसयूज सेहो भऽ सकैत अछि।
सही कहलियौ, मीडिया एक एहन शक्तिशाली साधन अछि। जे समाजक सूचना शिक्षा मनोरंजम राजनीति आ विचार सभके प्रभावित करैत अछि। आ लोकतन्त्रके मजबूत रखबाक संग-संग समाजक दिशा तय करबामे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि। मुदा एकर सही उपयोग आ जिम्मेदारी बहुत जरूरी अछि।
कल्हि हम मौसमक बारेमे बहुत रोचक बात पढ़लहुँ। आ हमरा बुझायल जे मौसम केवल गर्मी या ठंडा नहि होइत। बल्कि ई पूरा वायुमंडल के एक जटिल प्रक्रिया छै। जे लगातार बदले रहें त आ पृथ्वी पर जीवन के प्रभावित करत अछि।
बिल्कूल मौसम वास्तव मे हवा तापमान आद्रता आ दबाव के संयोजनसँ बनबैत अछि आ ई सभ? मिलिकऽ हर दिन अलग अलग परिस्थिति पैदा करैत अछि। जे हर हमरा अनुभव में बारिश तूफान या ठंडी रूप से देखिाई अछि
सच कहू तऽ हमरा पहिने बुझायल छल जे मौसम अचानक बदली जाय तऽ चए मुदा असलमे सूर्य महाशागर आ पृथ्वी के घूर्णण पर आधारित एक। वैज्ञानिक प्रणाली अछि। जे लगातार काम करैत रहैत अछि।
हँ खास सूर्य पृथ्वी के सभसे बड़ा ऊर्जा स्रोत अछि। जे पृथ्वी के अलग अलग भाग मे अलग अलग मात्रा मे गर्मी दैत अछि। जकर कारण हवा के गति बन बनैत अछि। आ मौसम मे बदलाव होइत अछि।
बिल्कुल हमरा लागैत अछि। जे बारिश होयबाक सेहो एक बहुत दिलचस्प प्रक्रिया छै। कियाकि पानी समुद्र नदियाक भाप बनी कऽ उपर उठैत अछि बादल बनाबतऽ अछि। आ फेर ठण्डा भए के वर्षा के रूप मे वापस जमीन पर आबैत अछी।
बिल्कुल यही पूरा चक्रके ऑर्डर साइकल कहल जाइत अछि आ ई पृथ्वी पर जीवन के बनाय रखबाक सभस जरूरी परिक्रिया। मे सँ एक अछि, किएक तँ बिना पानिके जीवन सम्भव नहि अछि।
काल्हि हम पहिले जे बायो दाबलहुँ। से ओ मौसमके बहुत प्रभावित करैत अछि। कियाकी जखन हवा गर्म होइ त अछि। क हल्का बइह कई उपर उठे अछि। आ ठण्डा हवा ओकर स्थान लेबैत छी जे हवाक के गति पद करैत अछि
हँ, एहि हवा के गति से सही तूफान। चक्रवत आ तेज हव निर्माण होइत त छै। जे कभी कभी बहुत विनाशकारी हो सकैत अछि। मुदा प्राकृतिक सतुलनमे स महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे मौसम पूर्वानुमान आजुक समयमे बहुत जरूरी भए गेल अछि याकि किसान यात्री आहार क्षेत्र के लोग एहिनपर निर्भर करैत छथि अपना काम योजना बनाव लेल
बिल्कुल बिल्कुल आधुनिक उपग्रह रडार आ कम्प्यूटर मॉडल के सहायता से वैज्ञानिक अब मौसम के बहुत हद तक सही अनुमान लगा सकैत अछि जे पहिने सम्भव नहि छलऽ
तऽ बिलकुल सच कहु तऽ क्लाइमेट चेंज सेहो मौसम पर बहुत बड़ा असर डालि रहल अछि कियाकि प्रदूषण जंगल कटाई आ तापमान वृद्धि कारण मौसम के पेटर्न बदलि रहल अछि आ अनिश्चितता बढ़ि रहल अछि
हँ एहि कारण ग्लोबल वार्मिंग एक ग गंभीर समस्या बनि गेल अछि ग्लेशियर पिघालना समुद्री स्तर बढ़ना आ अत्यधिक गर्मी या बारिश के रूप में देखल जा रहल छै
हमरा लग मौसम केवल घटना नहि बल्कि मानव जीवन के हर क्षेत्र याकि खेती स्वास्थ्य यात्रा अर्थव्यवस्था सब पर असर डालैत अछि
बिलकुल बिलकुल कलऽ हि हम देखलु जे अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकारक मौसम होइत अछि जेक पहाड़ में ठंडा रेगिस्तान में गर्मी आ तटीय क्षेत्र में नमी अधिक होयइत अछि
हँ ई सब पृथ्वी के भौगोलिक संरचना पर निर्भर करैत छी जे हर क्षेत्र मे जलवायु निर्धारित करैत अछि
सच कहू तऽ मौसम अध्ययन एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान अछि जे मान प्राकृतिक के समझबा मे मदद करैत अछि आ आपदा से बचाव मे उपयोग होइत अछि
बिलकुल आ भविष्य में ए आइ आ एडवानंस टेक्नोलॉजी से मौसम अनुमान आवाज साटीक बहिजेत जे मानव जीवन के सुरक्षित बनाबत
हमरा विश्वास अछि जे जतेक हम प्राकृतिक के सम समझ ओते अब हम अपन जीवन के बेहतर बना सकब क्यूंकि मौसम वास्तवमे पृथ्वी के एक के जीवित प्रणाली जेक अछि जे लगातार बदलैत रहैत अछि आ हमरा सबके प्रौरावित करैत अछि
कलऽ हि हम चन्द्रमा के बारेमे पढ़ि रहल छलहु हमरा बुझाइ जे ई केवल रातिमे दिखाए दे बाल गोलाही अच्ी बल्ि पृथ्वी कऽ बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक उग्रह अछि जे समुद्र के द्वार भाटा से लाइ के समय मापन तक पर असर डालल
बिलकुल चन्द्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीकी खगोलिय पिंड अछि ई पृथ्वी के चारो ओऔर घूमि के हमारे ग्रह के स्थिरता बनाय रखैत अछि जकर कारण मौसम आ जीवन चक्र मे संन्तुलन बनल रहैत अछि
कहत हमरा पहिने बुझाइत छल जे चन्द्रमा पर कोनो वातावरण नहि होै मुदा ई जानि अछि आश्चर्य होइत अछि जे होत है हवा लगबा नी है आब तापमान बहुत तेजी से बदले
हँ दिन मे बहुत गर्मी आ राति में ठण्डी अत्यन्त ठण्डी होइत अछि क्योकि ओते वातावरण नहि अछि जे तापमान के सन्तुलित राखी सकै
हमरा लगैत अछि जे चन्द्रमा पर गुत्वाकर्षण संग बहुत कम होइत अछि जकर कारण अंत